की हाल चाल छैय। हेलो! गोर लगे छिय, काकी केहन हाल चाल छै?
ठीक छै बेटी, तू अपन बताबु?
ह हमे भी नीक छियै, आ बाबू सभ ठीक छथिन, बौआ ठीक छथिन?
हँ बेटी, हिया तऽ सब ठीक छै।
चलू बड नीक बात छै। अच्छा काकी हमे अहाँके कॉल केने छियै, जे हमरा आरके एकटा बात बताउ अहाँ! आ, हमरा एहन लागे आ कि, सावन में जखन हमसब हरियाली तीज मनबे छियै, और शिव पूजा करै छियै, तब सब स्त्री एक सङ्गे मिल क जे झूला झुलैत छथिन, आ गीत गाबैत छथिन। ई लोकके, हमरा
इ सब कतेक मनमोहक होयत छै ते एकरा हमरा आर के कनी बताउ ने विस्तार स। स।
बेटी साावन के महीना ही एहन होइ छै कि मन मे उमंग भरि जाइत छै। आ विवाहित महिला सब अपन पति के दीर्घायु के लेल व्रत करै छथि। महिला मे मिथिला मे जितिया के पर्व सेहो बहुत नियम के संग संगे कैल जाइत छै। माँ सब निर्जला उपवास रहै छथि। आ अपन संन्तान के सलामती के लेल प्रार्थना करैत छथि।
तऽ जितिय के बारेमे सोचके ही हमरा आश्चर्य होइत अछि कि माँ सब बिना पानी के के एतेक कठोर व्रत कतेक दिन तक क लेलथिन। आ काकि ओकर कहानी जे हमरा दादी सुनबैत छलथिन जीमुतवाहनके कथा कतेक प्रेरक छै।
हँ बेटी संन्तान के भलाई आ सुरक्षा के लेल माँ के जे त्याग होइ छै ओ जितिया मे दिखाई पड़ैत छै। मिथिला के हर पर्व त्यौहार के पीछे कौनो ने कौनो सामाजिक और नैतिक शिक्षा जुड़ल रहल। छै जहिना वट सावित्री प के पर्ब ओहि दिन पति पत्नी के अटूट प्रेम आ निष्ठाके सन्देश देल जाइत छै। स्त्री सब बरगद के पेड़ के पूजा करैत छथि।
हँ सही कहलहु काकी अबि रहल समय मे हमर सब के ई कोशिश रहतौ कि मिथिला के जतेक पर्व त्यौहार छै ओकरा सहेज के राखै। मुदा एक बात बताउ चाची? आब तोहर आगनमे अरिपन बहुत नीक बन गेल छै अब हम की करिये?
देखू बेटी ओ जे नया बांस के डलिया छै ओकरा साफ कऽ दियऔ। आ ओहिमे जे ठेकुआ खजूर अनरसा के पकवान बनल छे छी ओकरा सजा दिओ। अ हाँ ध्यान रखब कि सब पकवान के नया मटिया के कटोरामे रखब।
हँ काकी हम एकदम सुन्दरसँ सजा देब। आ ओ जे सुंदर हल्दी के सिन्दूर आर हल्दी के प्रयोग होय छै ओकरा खोइछा कहल जाइत छै की?
हँ बेटी खोइछा मिथिला के एगो बहुत पवित्र रस्म छै। जब कनियांँके विदाई होइत छै तखनो ओकरा माायकेक स खोइछा देल जाइत छै। आ कोनो भी परब पाबन पाबन परब जेना छठ हो या दुर्गा पूजा महिला सब अपन साड़ी के आँचल मे खोइछ बंधय छथि। ई सुख शान्ति और समृद्धि के प्रतीक होइत छै।
त काकी मिथिलाके संस्कृतिमे सचमे अनमोल छै हमरा एहन लगैत अछी कि एतय के जे परब त्योहार हमरा सबके भीतर एगो अलग ऊर्जा भरी देैत छै। आ ई सब पकवान के महक वाह! एकदम मनमोहक छै काकी
ठीक कहलहु एही पकवान सबके महक सन- गाँवम के वातावरण पवित्र भऽ जाइत छै। आब जल्दीसँ जाउ घाट के लेल सूप आ दलिया। सब ठीकसँ राखी दिअउ। आब सूरज भगवान के अस्त होय के समय से हो नग- नगीच आबी रहल छै।
हँ चाची हम सब तैयारी पूरा कर लेलनी। अब हम घाट पर चलै के लेल तैयार छी ओहो सेहो- जल्दी से अपन नया साड़ी पहिर ली।
हँ बेटी हम चलैत छी। तखन तक आहाँ ई सब डलियाके अंङ्गनाके बीच सजा दियै। माता छठी मैया हमरा सब के घर परिवार पर अपना- कृपा बनैले रहथू जय छठी मैया।
जय छठि मैया चाची आहाँके सङ्गे इहे परब त्यौहारके बात- ओ कही कऽ के हमरा बहुत नीक लागल। आब हम सब घाट पे मिलब।
हँ बेेटी चलह।
अ आ अ मधु अच्छा का अ काकी- सुनू ने हमरा के एकटा और बात बता देउ। जे पिछला बार जब हम गाम ऐले छलौहें त आहाँ सब शराब मधुश्रावणी- के गीत गाबी रहल छलहूँ ओकरा बारे मे हमरा बहुत- ओ जाने के इच्छा छै ओ पर्व कतेक दिन चलेैत छै।
मधुश्रावणी मिथिलाके एगो बहुत महत्वपूर्ण आ प्रसिद्ध पर्व छै बेटी। ई पर्व सावन मास के कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथिसँ- शुभ भऽ कऽ साावन पूर्णिमा- या कहु भादो के संक्रान्ति तक चलैत छै। ई पूरा पन्द्रह दिन के परब छै। ई पर्व मुख्य रूपसँ नवविवाहित महिला सब तब। मनाबैत छथि।
ओह पन्द्रह दिन लगातार मुदा एहि पर्वमे होइत- की छै चाची-
मधुश्रावणी के मे नाग देवता- आ गौरी शंकर के पूजा कैल जाइत छै। पूरा पन्द्रह दिन तक महिला सब खास कऽ नवविवाहिता रोज भोर मे उठी कऽ फूल चूनै जाइत छथिन गाम के बगीचामे जाकऽ उं नया- नया फूल पत्ता आ बेलपत्र तोरल- जाइत छै। आ ओही फूल सबसँ नाग देवताके विभिन्न आकृति बनाओल जाइत छै।
हँ रे ई तऽ बात बड़ नीक लागल आछि। रोज फूल चूनना आ पूजा करना मुदा अच्छा इ ई पर्व कतऽ से शुरू भेलक- एकर कोनो कहानी सेहो छै की-
हँ एकर बहुत सुन्दर कथा छै। एहि में शिव आ पार्वती जी के कथा सुनल जाय छै। आ सबस्ते नीक बात ई छै कि एहि पर्व के दौरान महिला सबके गाँंव के भीत हँ गीतकार बिहुली द्वारा नाग नागिन के कथा विभूदी आ मनसा देवी के कथा सुनौल जाइत छै। ई कथा लगातार पन्द्रह दिन तक शाम के समय में कहल जायत छै।
हँ हम दादी से सुनलहुँ छियै कि बिहुली अपन पति के प्राण बचबाय के लेल कते संघर्ष केलक। ई कथा तऽ बहुत साहस आ प्रेम के प्रतीक छै।
सही कहलहु मधुश्रावणी महिला सबके भीतर धैर्य पतिव्रता धर्म आ परिवार के जोड़ के राखे के संस्कार दैत छै। आ एहि मे नेक चार सेहो बहुत होइ छै। मायके सँ महिला सबके नया वस्त्र शृंगार के सामान जेना चूड़ी सिन्दूर आ महावर अबै छै।
काकि तब तऽ ई नवविवाहित सबके ल बहुत मजेदार पर्व होइत। नया साड़ी पहनना रोज नया शृंगार करना सहेली सबके संग मिल त गीत गाना
हँ हँ बेटी ई पर्व मायके आ ससुराल के बीच के प्रेम के सेहो बढ़बैत छै आ पर्व के अंतिम दिन जेकरा टेमी कहल जायत छै बड़ कठिन नहि होइत छै एहि दिन महिला सबके गोड़ आर हाथ पर नया सुइ के नोकसँ जल जलाओल जाइत छैै जेकरा टेमी कहल जाइत छै ई सहन सहशीलता के प्रतीक छै।
अच्छा। एकरा मे जेना गोड़ जलाबैत जाइत छै नऽ। ई तऽ बड़ मुश्किल होय।
हँ मुदा शिवजी आ नाग देवता के आशीर्वाद सँ महिला सब एहि दर्द के हस्ते-हस्ते सह लेल छथि। ई मानता छै कि एहि मऽ सब महिला सब एक जीवन मे सौभाग्य आ बल मिल तैछै। आ पर्व के अंत में महिला सब बरगद के पेड़ के पूजा कऽक ई व्रत समाप्त करै छथि।
तऽ चाची मिथिला के हर परर्ब मे चाहे ओ सामा चकेवा हो मधुश्रावणी हो या फिर छठ। औरत के त्याग तपस्या प्रेम के बहुत महत्व देल गेल छै न।
हँ बेटी। नारी ही परिवार आ संस्कृति के आधार होइ छै पर त्यौहार के बहाने मे ही सही। हमरा सब सनके संस्कृति आ संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी आगू बढ़ैइत छै आ एते रास पर्व के बहाने पूरा परिवार आ समाज साल भर एक दोसर से जुड़ल रहैत छै।
हाँ काकी आज अहाँसँ इतिेरास पर्व के बारेमे जानी के हमरा बहुत खुशी भेल। हमरा लागैत छै, कि हमरा सबके मिथिला भाषा आ संस्कृति दुनिया के सबस महान अछि।
भगवान तोरह बुद्धि देथु बेटी, आब बहुत राति भेल छै। चाहू आर दीप जल रहल छै, आब हमरा सबके चले के चाही।
हँ काकी। आब हमसभ चल चलैत छी, हमरा अहाँसँ फेर कखनोहु मिथिलाके इतिहासपर आ कला पर बात करय के छै, ठीक छै? तऽ हमे अहाँ से फिर एक बार आके भेटाएब, और अहां से यह सब के जानकारी लेब।
ठीक छै बेटी।
चलू, ठीक छै काकी तऽ हम भी जाइ छियै, अहाँ अपन घर जाउ
ठीक छै बेटी।